त मन पोस अ दाजू।
हेलो
हेलो
हँ ठीक छी हलू हेलो कह ठ ठीक छी हेलो हेलो आवाज नहि जाइया हेलो
हँ दीदी बोलु हबेइ नहि जाइ छेन अहाके की
हँ कहलहुँ ठीक छी
आवाज नहि जाय अहां के ऊपर मतलब वहाँ तक
नहि हम तऽ सुनै छी अहाँके आवाज अहीँके आवाज रुकि रुकि कऽ आबैया
अहाँ की करै छियै
हेय हेय बैसल छी अहाँ ठीक छी खाना चढ़ा देलियैया सोचलहुँ जे क अहाँ सबसँ कनि कनि दस दस मिनट बात कऽ ली पता नहि देख केओ नहि सब फोने ने के उठबैत रहै छै चल
ओ हमरा फुर्सत नहि रहे दीदी उएहसँ अहके फोन हमे नहि उठौली काहेकि हमरा फुरर्सत नहि रहे छै हमे काम करै छियै ने ओ सी एम पर काम करै छियै किसान वला ओह हमराके सर्वे देेले छै उएह काम मे लगल रहियै दीदी
अच्छा नहि जेनाकी कनि कनिऽ दस मिनटमे की लागि जेतनि सभ जनक के कनि कनि दस मिनट बात कऽ लेब के चाही आ हमरा मे न एते दिल के साफ ऐना केओ आदमी फोन कऽ दै छथिन हिनका कबो रातिकऽ तऽ हम रिसीव कऽ कऽ बात कऽ लै छियैन
हँ कर लेबेके चाही ऐसन दिक्कत नहि देबेके चाही अहाँ ठीक छियै तऽ अहाँ भी दस आदमीसँ बात पाँच आदमीसँ बाते करेके रहे दीदी अहाँके टास्क नहि पूरा भेल अभी
पहिले खुनाथिये भेले ने हमरा टाक्से नहि मिलल छले एते दिन से नहि तऽ भए गेल रहिता हमरा काल्हि मिलबे कायल है काल्हि से हमसभके फोन करे छियनि तऽ काल्हि तऽ बुझियौ ने केओ नहि रिसीव करैत छै आई ल अखन लगााक अहा लगााक दुइये आदमी से बात भेल आ
हमरा दीदी अहाँ चारि बार बात करबै ठीक ने दस दस मिनट चारि बार कॉल करल करबै हमरा करबै
तऽ चारि बेर करबै तऽ चारि बेर उठेबै तखन ने एक बेर तऽ केयो उठाबै नहि छै
तऽ चारि बेर उठाबम दीदी अहाँके चारि बेर उठाबम हम कॉल काहे कें चारि बार हमरास अहाँ बात तऽ करबै एक आदमीके चार बार करल जात बा
क एक एक आदमीके छओ बेर कऽ सकै छी अहाँ फोन
न न नहि चारो बार कर लेबै न तऽ कोइ दिक्कत कतना छै लेकिन हमरा आर के ने दीदी बात नहि होल हमरा आर के चारिगो पाँच गो क्वस्चन भेल फोन न उठावल दीदी सब आ बस हमरा आर की भेल दीदी फेर क्वेशचने आबत रहल आ फोन एबे नहि करल फोन लगेन लगबे नहि कर ल बुझलिऐ
अच्छा अहाँसभके टास्क भऽ गेल पूरा
ह हमरारके टास्क कहिया पूरा होय गेलैय कनि मनी रुपो आयल हबे
अच्छा हमरा सभके तऽ एको रुपैआ नहि एलैए आ एको गो टाकसो पूरा नहि भेलै हेँ कहाँ से से ब हम मुजफ्फरपुर अहाँ कहाँ से छियै
हमे बेगूसराय से नहि नहि नहि ह बेगूसराय बेगूसराय से बेगुसराय
अच्छा हम दरभंगा जिलासँ छी किए मतलब सासुर से दरभंगा जिला मे हो गेला आ नहिहर सब हो गेलै मुजफ्फरपुर मे
अच्छा हमर नइहर हय नवादा जिला ससुराल आ भए गेल बेगूसराय
अच्छा
खाना अर खयली अभी बनबै छियै
खाना खाना लेटेसँ खाइ छी कनि आय लेटे सेट बनेलू अभी ड्यूटी इ वला के कनि लेटेसँ ऐथिन तऽ लेटेसँ खाना बनेलहुँ अखन त ओ मैकेनिकल लाइन मे जॉब करय छथिन
अच्छा
कम्पनी मे कम्पनी मे जॉब करै छथिन
ह आए दीदी तऽ अहाँके ई बात के बोलल केना केना अहाँसभ जुड़ले रहियै एकरामे ई कार्या एप में
हमर जयधी छथिन ने एहिमे एगो ओएहे मतलब बतेलखी उएह जोड़लखिन हमरा सबके
अच्छा ओ नामके ओ
शिवानी नाम छेन शिवानी नाम के छथिन न हमर जयधि
अच्छा शिवानी
हँ उहे बतेलखिन उहे हमरा सभके जुड़लखिन ह
भले जुड़ गेलै दीदी हुनकारके रूपा एल शिवानी के रूपाल एल
पैसन कैसा
अच्छा
त एगोटा के खत्म भ गेलैन दोसर टाक मतलब
हमहूँ दोसर टास्क बनाय देलियै दीदी सबमिट कर क भेज देलियै देख लेबै ने तनिक हमरो ग्रुप मे अपनो ग्रुप मे।
अच्छा
बना के भेजले रहै
पूरा भऽ गेल न तऽ कते पैसा आयल अहाँ सबके।
हमरा आरके तऽ बहुते रुपा दीदी कम आल एक सए बाइसे गो रुपाआ अभी तक ले हमरा देलक अ।
आत तऽ हमरा तऽ एको रुपआ नहि मिलल ह। अच्छा से बात कते कते तऽ सुनै बहुते बहुते।
की बोललियै
केते केते जनके तऽ बहुते पैसा आबै छनि।
ओही तो हमरा आरके बुझै लए नहि आबत दीदीजे बहुते बहुते जन के बहुते रूपा आबल छै तऽ हमरा आरके नहि आयल त हम की कहुँ दीदी हम।
हँ और कि एगो ई छै न मतलब बुझिऔ न टाइम पास। अपन कऽ रहल छी से छै
फिर भी दीदी हमरा बेस बेसी, बेसी सभके रुपैआ ल हमे आरके जकरा जोरबेलियै ने ओकरा आरके जादा रुपैआ आल दीदी हमरा आरके कम आयलै।
बुजियौ आ हम तऽ ककरो जुड़ेबो नहि केलियनि हेँ हमरा तऽ जयधि जोड़ि देलखिन, बस भऽ गेलै सोचलिए केनाहितो कनि कनि सभकेँ फोन कऽ। दियनि बस
अपन जे जे रहैली त ओकरा दूर प पहिलेयल पहिले अहाँ खतम भेल दुइए रु, प यावत
हँ हमरो आइ दुइए रुपैआ एयलैए बुझलियै आइ, हँ दू रुपआ आइ पहिला दिन एलेया। मतलब काइहले तऽ हमरा अथिए भेलै। या आइ पहला दिन दूू रुपया एलै या,
अच्छा दीदीहाँके तऽ जलदिए आइ गेल रुप रुपैया, अहाँ पयमेंट देले रहियै, अथि खाता देले रहियै। अच्छा हम ए तऽ बस एके दिन रुपैआ आएल आज कहाँ अभी तकले रुपैआ नहि आएल एक दिन दू रुपैआ देलक एक दिन आठ रुपैआ एक दिन एक सो बारअगो रुपैआ देलक।
अच्छा चलू कनि कनि मनोरंजन कनि कनि टाइम पास पैसा मिल जाइया कि।
हँ पता नहि क ते रूपा मिली न मिलीब दीदी हम्मे आर क नहिए न जनै छियै अहाँ बोलै छियै दरभंगासँ बोलै छियै तऽ दरभंगामे पूर्णिया जिला पूर्णिमा जिला उधरे न पड़ै छै।
पूर्णियाँ सब उम्हरे छै ने। ह पू हँ पूर्णिया उमरे छै।
अच्छा
पूर्णिया सब जनै छियै हमर चाची के लड़का छथिन ने आज एम आर के जॉब करै छै थिन तऽ ओसभ बराबर पूर्णिया सब जाइत रहै छथिन ओ एरिया मे।
हँ ह पूर्णिया अपल जइ ने उधरसँ दीदी बहुत नजदीके छै ने।
हँ ननदके सासुर ऐ ना अच्छा हू
आब आवाजे आब आवाज आबै छै दीदी अहाँके बढ़िआं पहिलेऽ कमे कमे आवाज आबै रहै तनी। तनिकाबै रहै
हँ आवाज बढ़िआँ आबैया आब तखन नहि आवाज आबै छलै देख हम तऽ कहाँ रहबै गाँवेमे रहै छियै
अचछा गाँवमे रहै छियै।
हँ
अच्छा हमहु आरक गाउए मे रहै छु
अच्छा आ
बोलबय दीदी हो सकल दीदी क हमरा के पैसा हैने हमेन दस मिनट कॉल, हु कोनो दीदी आर दीदी तऽ हो सकल ओहो हमरा रूपा कम आल बुझलियै, आ, हो सक हाँ फोन सही से नहि कैलु न आ हो सकल हो सकल अहाँ सबसे बात कर लेब ने दस। मिनट दीदी तब हमरो रूपा आबत हो सकल तो
हँ सेहो होइ छै सेहो सभ कहै छथिन, त जेना ककरो अगर फोनो आयल न, तऽ रिसीव कऽ लिअ बात कऽ लिअ तहूसँ पैसा आबै छै बातो करयसँ
सही बात छै दीदी अहाँस जेना फोन हम करै छियै ने, अहाँ जेना हमरा स बात कैलियन न त बोलल गेलल कि अहाँ हम स हम हम्मे अहाँस बात करै छिऐ त हमरा अस्सी रुपया देत, अहाँ के सौ रुपया देत एगो कॉल पर।
हँ जते से बातो करबे ने जेना क्यो जेना क्यो फोन केल। न त अहाँके उ उठब के चाही तऽ मतलब ब ओहो स बात करबै न, तऽ ओहु से पैसा आबै छै, ह
ओहोसँ आबै छै, दीदी ओहि बाते आर नहि केलहुँ दीदी कोनो दीदी आरसँ ने सभ दीदी फोन करै छथिन पर हमरा आरके छुट्टी नहि मिलै छै दीदी बतिियाए नहि छियै ने ओहोसँ कहलहुँ ओहोसँ कम रुपा हमरा आरक आयल।
किया कोनो साइडसँ जॉबो करै छियै से
हँ साइड से कोनो जोब पकड़े है दीदी चारि गो बाल बच्चा है तऽ खाली इ काम से त साल भर मे एकबार। काम देल नै अभी कल एक महीना मे देतै काम,
चारि गो बहु
हँ हमरा आरके चार मतलब उमर बहुत, कम है दीदी लेकिन चार गो ननू हो गेल लड़, लड़का के चलते लड़का नहि छै दीदी तऽ,
चाडू लर
हँ चारो लड़कीये बै एले दीदी टेंशन छै तनीक थोड़ा अभी बी ए मे आजे दीदी जनै छियै दिन भर बेगुएराय मे रहियै बी ए के्जाम परै रहै न फइनल हमरा आर के नीम त वेहै तवे परीक्षा। चल गेल रहौं हैं बेगूसराय मे
ओ
पिछले बेार परीक्षा पड़त हमर तऽ पिछला बार नहि दे पैलियै दीदी उहे नुनू रहै न तब उएह होबे के रहै तऽ दिक्कत भए गेल तऽ अप फॉर्म भर कऽ छोड़ि देलहुँ तीन साल परीक्षा फेर देलियै दै छियै अभी ओहा सब दिक्
तहन आगाँ किछु के तैयारी कर दे ह
घर बैठल से कोनो, घर बैठल से दीदी कोनो काम कर लै छियै उ भल होइ छै न।
नहि नहि हँ आओर बढ़िआँ बात ने घर, किछु ने किछु ओकर खर्चा कमसँ कम, निकालऽके चाही बुझलियै एगो हम,
हँ दीदी टाइम भए गेल अहाँ कनी फेर करबै कॉलिंग देखबै होत कि नहि
हँ ठीक छै फेर करब तब उठायब एहन नहि जे नहि उठायब
नहि नहि उठायब उठायब ठीक
बाय बाय